अचे ती आवाज़।
हा, हा, हाणे क्लीअर थी़ अचे।
हा, नेटवर्क।
हा। हा, नेटवर्क त, माहिंजे हिते त वाइ फा़इ हले थो पर तॾहिं बि थोरो हेठ। मथे थींदो रहंदो आह टेक्नोलॉजी आह न भरोसो। छो न कड़े लाइट हली वेंदी आहे त हिकदम सां बंद थी वेंदो त कॉल ई बंद।
हा हा सही ॻाल्ह आह हा मौसम बि अॼकल थोरो। गड़बड़ तो थिए न, हवा ववा हलदी आहे हुन सां बि फरक पवंदो आ हा।
फ़र्क़ ॾाढो पइजी वेंदो आहे।
हा सही ॻाल्ह आ, पो तांजी सस खे। सूर रहंदो थ़व त पो ॾेखारियो थव डॉक्टर खे?
हा डॉक्टर खे ॾेखारियो आ हुनन खे शुगर, बीपी थायरॉइड मतलब। आहिन त, हुन सां शुगर जी वजह सां हुनन खे पेरन में। दिक़त हूंदी आहे।
डायबिटीज वारन खे हूं
शुगर बि ॾाढो हेठि मथे थींदी आहे। कॾहिं हिकदमि वधी वेंदी टे सौ, चारि सौ थी वेंदी। कॾहिं हिकदम सां घटिजी वेंदी। शुगर लो थी वेंदी आहे, वरी मिठो ख़ाइणो पवंदो आह।
त पोइ केयर न कंदा आहिनि छा पंहिंजी? दवा- ववा वठंदा आहिनि टाइम ते?
दवाऊं- ववाउं त टाइम सां वठदा आहिनि, पर हीअं आहे कि ह न जीऐं शुगर वधियल आहे, त मिठो न खाधो या फिर मतिलब, परहेज़ कई थोरी सी त, ॿिए ॾींहं ते शुगर घट थी वेंदी ईअं थी वेंदो आह, त मतिलब न खाई सघंदी आह न रोके सघदी आह। मतिलब, बंदि करे सघदी आह, त मतलब कुझ न कुझ खाइणो
त हिकदमि शुगर वधी वेंदी हूंदन, ऐं न खाईंदा आहिनि त वरी घटिजी वेंदी हूंदन।
हिकदमि घटिजी वेंदी अथन हा, पोइ वरी दिक़त नथो रहे, वरी माण्हू मतलब ॾाढो मतिलब परहेज़, हुनजी ॾाढी करिणी थी पए।
हा।
अऊं भव थींदो आहे न की ठीक आहे न थी खाए, त पोइ वरी ॿिए ॾींहं ते वरी शुगर लो थी वेंदी अथसि। त बिल्कुल अनकॉन्शियस थी वेंदी आहे। त, पोइ कॾहिं कॾहिं त मां हुजां न हुजां घर में त हिनकरे मुंहिंजा हसबैंड बि चवंदा आहिनि तूं वधीक ॾींह न वेंदी कर। करोस् में ई हूंदी कर, छोकि भउ थींदो आहे न वरी अनकॉनशियस थी वञनि त वरी ग्लूकोस पिआरिणो पवंदो आहे, छोकि उह पाण त उथी करे पी न सघदा आहिनि।
हा सही ॻाल्हि आहे न, हुनमें त कुझ करे न सघंदो आहे। पोइ एज घणी अथनि हुनन जी, वधीक अथनि छा?
एज़ सिक्सटी सेवन थन।
अछा। हा त उमिर बि अथनि, हा।
हा उमिर बि अथन, पर हीअं आहे सब काई दिक़त कान्हे, बस पेरन में दिक़त थींदी अथनि। छोकी शुगर जी वजह सां पेरन जी नसियूं कमज़ोर थी वियूं आहिनि, त हलण में दिक्कत थींदी अथन।
अच्छा।
हीअं थोरो सो बीहण जो कमु, करे वठदी आह। जीअं भाॼी ठाहिणी हूंदी आहे, थोरी ठाहे वठदी आह। जीअं कंटीिन्यूअस न बीह सघंदी आहे, कि अठ ॾह फुलका कंटिन्यूअ पचाए छॾिया त न बीह सघदी आहे। फुलका पचाए वरी वेही रहंदी, वरी ॿ फुलका पचाए वरी वेही रहंदी, ईअं थींदो आहे। हा, उहोई, कल न कोई बीमारी सुठी कोन्हें।
न न अॼुकल्ह बीमारियूं बि नंढी- नंढी उमिरि में ॾिसो केतिरी बीमारियूं थी वियूं आहिनि।
केतरी थी वियूं आहिनि। नंढनि- नंढनि माण्हुनि खे अटैक था ॿारनि खे अटैक था अची वञनि पतो ई नथो पए कुझु बि!
ॿारनि में बि डायबिटीज़ शुगर आहे ॿारनि खे बि थी थी वञे अॼुकल्ह। थाइराइड ॿारनि में थो थी वञे।
हाईलाइट ती थी वञे। माण्हुनि खे छा, डॉग्स खे बि, कुतनि खे बि डायराइट थी थी वञे डॉग्स
अच्छा, इनजो त नॉलेज न आहे, छो जो अ असां कॾहिं रखियो न आहे त असांखे नॉलेज न आहे।
ख़न हुई छोकी माँजे घर में आहे डॉग त हुनखे कुछ तक। तकलीफ़ थी त डॉक्टर चयई हिनजी शुगर जी जांच कराई त म। शुगर हिनखे त चयईं हा थींदी आ वरी हुनखे मोतियाबिंद बि थींदो। तन। थायराइड बि थींदी थन असांजे पाड़े में हिकिड़ो डॉग रहंदो आ हुनखे थायराइड थस। अञा। इ ॿिन सालन जो हुहो त रोज़ हिकिड़ी गोरी खाराइणी पवंदी आहे थाइराइड जी हुनखे।
अरे बाप रे हाणे ॾिसो जेको रोडन ते आहिन उन्हन जो छा? हुनन खे केर ॾिसण वारो वा। थैरोइड आ की मोतीअबिंद बाकी छा आहे हुनन खे?
कुछ हा थींदो आ न हुनन खे बि थींदो आ मोतियाबंद पर हुनन जी कोई केयर न। असांजे मतलब हेठ ई। हिकिड़ो डॉग घुमंदो हुयो हुनखे मोटियाबिंद हुयो स ॾिसण न ईंदो हुयो हीअं घुमंदो सूंघी सुूंघी। घुमंदो हुओ टकराईंदो हुयो। पो एंड में त एहदी ख़राब हालत थी वियस सॼो कन कट्जी वियस ईअं हअ। कारण व विच विच मे। अची करे पो असांजे हेठ पार्किंग में अची वेहंदो हुयो। त असां कुच खारायूं पीआरूंसपर एॾी स्मैल थी वेंदी हुई त खणी करे। नगर निगम वारे खे घुराए करे पो काथे छॾायो सूंस।
अच्छा। दुख ॾिसो इंसान्ंनखां इंसानन जे लाइ न जानवरन।
जानवरन जे लाइ बि आहे हु त कर्म जे। त आहिन त हो त भोॻी वञणा आहे चाहे केहड़ी बि जून में हुजो तां। चाहे इंसान हुजो चाहे जानवर हुजो। उही।
वीचारा उहे सुखी ना आहिन।
कोई न।
हा।
मतलब हर कें खे कुछ। कुछ न कुछ कुछ न कुछ अॼुकल्ह त लॻियो ई पयोवा आ चाहे नंढो हुजे चाहे वॾो हुजे।
ह तां ह सही आ ह तां हे जेटे हां। डॉग जो कैंखे शौक़ आ केर रखियो आ? अच्छा। अच्छा पाणखें आ अच्छा।
हा माँखे या मुंहिंजे भा खें या त मां शादीअ खां पहिरों वठी आई हुयम। त हाणे मुंहिंजी मम्मी थी परेशान थी तूं त वठी करे छॾे हली वई आहीं। मां मांखे वेठो संभालणो थो पए।
अच्छा पो। पो हुते हुते बि थव हिते बि अथव तां वट बि थव।
न न हिते त कान् हे। मां चवंदी हुयम हिनन खे की मां खणी अचांस हिन खे बट मां। फ्लैट में रहंदी आहियां। त एॾो वॾो फ्लैट बि कान त थोरो सो दिक़त थींदी हुनखे र। खण में बि पैसो आड़े पाड़े वारा बि चवंदा छा पांजो घर। जे ज़मीन जो त माण्हू। कुझ बि करे थो सिघे प्लैटन में नथो करे सिघे हा
हा
त उते त मुंहिंजो भाउ आहे त ॾिसंदो कन्दो अथसि दवाऊं वग़ैरह ॾींदो अथस हा
त मम्मी तव्हांजी परेशान थींदी हुंदी ईंय
मम्मी परेशान थींदी आहे न भई छोकी डॉग्स में छा थींदो आहे थोरा वार झड़ंदा आहिनि न हुननि जा त दिक़त ईंदी ईंदी आ हा त हीअं आहे की हूहो घर जे मतलबु कमरनि में अची करे न वेहंदो आ ॿाहिरि आंगण ठहियलु आहे उते घुमंदो कंदो आहे वेहंदो आहे रोटी पाणी उते ई थोड़ी देरि लाइ कमिरे में ईंदो मुंहिंजे भाउ सां गॾु वेहंदो कमिरो कमिरे में पोइ जॻह ते वञी वेहंदो आहे हा उसु उसु ईंदी आहे सभु हा हेठु ठहियलु आ हुनजो त शेड में वञी वेही रहंदो आ बारिश वारिश अचे त कोई दिक़त न थींदी आहे एॾी
हा ॾिसो आहे त
टाइम सां हुननि खे त रोटी पाणी टाइम सां ख़पे मतलबु असांखें ऐं तॾहिं बि असांखे टाइम ॾिसणो थो पए कि अञा यारहं थिया आहिनि अञा हिकु थी वियो आ। हुननि खे त ऑटोमेटिकली कुदरती एहिड़ी शक्ति अथन कि पाण पइजी वेंदो आहे ॾह थींदा आहिनि मुंहिंजी मम्मी खे अञा टाइम न पतो पवंदो आ ॾह थिंदा इन चवंदो आ मुखे रोटी ॾे टाइम थी वयो आ अउं मतलबु कलाकु लेट मतलबु पंन्द्रह विह मिंट अधु कलाकु बि लेट थी वञे त पोई मुहं ठाए करे वेही रहंदो त गुस्सो ॾेखाईंदो ईअं भी आ हर शय हुन खां टाइम सां खपे हा अॼकल्ह ॾिसो सुबुह चईं वॻे खां साढी चईं लॻे जीअं ई रोशनी थियण लॻंदी चिड़ियाऊं कीअं पाणे चूचू चूचू करण लॻंदियूं आहिनि
हा
जानवरनि खे असांखां वधीक शक्ति ओर्गन र्सेंस हुननि जा असांखां वधीक स्ट्रांग आहिनि असां छा हर शंय जे लाइ
हा
टेक्नोलॉजी ते डिपेंड थी विया आहियूं अॼु घणी खपे टाइम ॾिसण लाइ मतलबु जानवरनि खे कुझु बि न खपे बिल्कुल पाणेई ख़बर पइजी वेंदो आहे हुननि खे
ऐं डॉग खे केतिरी बि परे छॾे अच वापसि अची वेंदा आहिनि
वापसि अची वेंदो आ त मतिलबु हिकु ॿ दफो पोइ हली वियो आहे पर असांखे मतलबु गेट खुलियलु हूंदोआ त ॿाहिरि निक निकिरी वियो असां ध्यानु ई न ॾिनोसि गेट बंदि करे छॾियो सम्झ में इ न आयो कि हे ॿाहिरि कान्हे को घर में त वरी पाणे ई घुमी घुमी घुमी घुमी करे दरि ॼे पासे में अची करे वेठ‌ो वेठो हुयो कि दर पांणेई खुलंदो मां अंदरि हली वेंदुमि सभु सभु पतो पवंदो अथनि उंहिन खे
माण्हूँ ॾिसो परेशान थी करे छॾे ईंदा इनि न आ काथे खोड़ खोड़ परे ताईं माण्हूँ छॾे ता अचनि तॾी ॿि‌ अची ता वंञंनि डॉग उन्हन ॼा वापस।
हा मुंॼे हिकिड़े सहुरे वट हुयो डॉग उहो त पो वरी हो ॾाढो परेशान थी विया हुया त ॾाढी पर तेे मति लब छॾे आया की हो अच्ची न सघे पर न आयो हु त पर हो कॾहिं हुतउ निकरन पिया त हुनखे ॾिसी वतऊं डॉग हुननि खे ॾिसी वतंऊं त हो डॉग ॾु्की ॾु्की की करे हुननि ॼे पुड़ते पुड़ते आयो कि तहां मिली विया एॾो ख़ुश पियो थिएस डाॻ। लब हू भुलन्दा ॿि कान्हन इनि की के हे केर इन या छा
न भुलदा हा।
ॾाढो सेंस ऑफ ह्यूमर ॾाढो सुठो हूंदो तनि अंऊं वफ़ादार ॿि ॾाढा हूंदा इनि। हे असांॼो डॉग अं छा कंदो आ की जीअं हुनखे कुछ खपंदुस त ॿी आवाज़ में चिलाईंदो आ अंऊ ॿियो कोई स्ट्रेंजर माण्हूँ ईंदो आ न अनोन पर्सन। न त उन ॼी आवाज़ ई बी थी वेंदी आ त असांखे ख़ॿर पइॼी वेंदी आ कि अञ कोई ॿियो माण्हूं ॿाहर आयो आ त चिल्लाए तो पियो हा त कोई घर ॼे अंदर अची ॿि न सघंदो आ सेफ्टी ॿि हूंदी आहे हिक
सेफ्टी हा सेफ्टी ॼे लाए त माण्हूँ ज्यादा डांग रखदा आहिन
हा असां त सेफ्टी न पर असांखे इच्छा हुई त वठी आयाहास।
हा सही हा।
ओ हांणे लॻदो आ कोई ॿि मु केयर त ॾाढी टाइम सां सिनान कराइणों आहे। टाइम सां रोटी ॾियणी आ दवा ॾियणी आहे। बुखार थींदो तस हुननि खे ॿि सर्दी थींदी तन कफ थींदो तन बुखार थींदो तन
थींदो आ हा हा थींदो थस
हांणे मुंजे डॉग जो खून घटिॼी वियो
अच्छा ‌‌
त वरी हुनखे खून वधाइंण ॼी दवा ॿि ॾींदास।
अच्छा हा अच्ा त
सब ॼेको इंसान खे थिए तो उहो सब शयूं ॼानवरनि खे। हि ॿि थियनि थींदियूं अएनि
हा सही ॻाल्ह आ। घर में आहे त पो पांण डॉक्टर वट वठी ता वञूं त उहे ॿुधाइनि ता ॿाक़ी वैचारा ॼेके ॿाहर रोडन ते आहिन न उन्हन ॼो त ईयंई
पर ॼीअं असांॼी सोनोग्राफी थींदी आ हुननि ॼी ॿि सोनोग्राफी थींदी। ॼींअं हिनखे भी में विच में दिक़त थी वई असां सोनोग्राफी ईको सब कराई सुस असां हुन जी मतलब पूरो इंसाननि वांगुर ई सब प्रोसेस थन हिननि ॼी
अच्छा हा डॉक्टरनि खे त ख़र्चा ॿि काथां निकारन।
ख़र्चा त ॾाढा आहिन डॉग ॼा ख़र्चा वधीक न अॼुकल्ह मूंखां कोइ पुछे न कि वठिणों घुरिॼे त मां त साम्हूं वारे खे मना कंदी आयां कि न वठिॼे।
हा सही आ न सही ॻाल्ह आ। हुननखे पालण ॾाढो मुश्किल आ। न न पालन ॾाढो मो टाइम न आहे अॼकल्ह मेन। टाइम न के मट पी हा। शौक़न जे अॻते वरी टाइम बि त हुजे न।
हा सही था चओ। शौक़ पो त असां शौक़ शौक़ में वठी ईंदायूं पो त वरी व। वठी अची करे लॻंदो आ की असां पां। जे हिन में बिज़ी थी वेंदा आहियूं हो वेचारा उते वेठा हूंदा आहिन हुनन जा। एटमोस्फेयर ई चेंज थी वेंदो आ जेको हुन खे एटमोसफेअर खपे उहो मिलंदो ई कान्हे इन्को।
न न हा। मांजी मासी जे अॻते बि ईअं ई थियो हा हा ठीक आ ठीक आ हलो हा।
हा न हा हा ठीक आ पो ॻाल्हायूं था हा न हा।
ह ठीक आ। हा।